ह
हेल
हँ
कइसन बा दीद
ठीक ब
ब आओर घरमे सब कैसा है घरमे तुम्हारा शादी ह शादी होत न कब हो
आ
तुमहारा घरमे ओ सब रहत ने तुमहारा देवर रह भाई रहत मम्मी रहत सब खासा घरम
ठीक ह हू
नहि हम सोच रहेे कि बिजी हत तुमहारे घरमे शादी हत तऽ हमरा लगत की तुम बिजी होत त हम फोन नहि करब तुमारे पा
हँ अभी गाँव गै रहल
ह आओर क्या करब क्य कर करबोने
हमरा चाचू के छेकहिया रह
अभ हम सोचत कि ओ नूडल्स बनाय देन ह ने बर वाजे से ओ बनाना क सोचत कैसे तुम्ारे घरमे बनावत हो
हँ नूडल्स बनाए रह
कैसे बनाब तुम
पहले पैन रखा फेर उसपे तेल डाला फेर जब ओ गरम हुआ तो लहसुन काटा छोटा छोटा फेर उसको डाला उसके बाद प्याज छोटा छोटा काँटा उसको डाला फेर मतलब शिमला मिर्च ओ सब जितना सब्जी होता है डाल द काटके शिमला मिर्ची लहसुन प्याज अदरक ओसब डाल दिय हँ
हूं
फेर ओके अच्छे से फ्राइ कर ले ले ओ हो रहल तब तक साइड मे गयली और नूडल्स जे होयले ने
हूं
ओके गरम कर लेने उसको गरम गरम कहिके रख ले ली फेर जब तक ओ फ्राइ होल ओ बन गइल फिर उसको अच्छे से चला क घर का पूरा जो पाउडर होता है ओ सब डाल दिया जइसे मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर लाल मसाला ओ सब सारा
अ अप ब पहिल मतलब ज रूडस आ बालत तेल न मतलब की अच्छे से पानि मे उसको आ हल्का सा तेल और नमक डालके उसको उबाला पहिनेे जब तक ओ उवाला हमार नूडल्स को बोलत न हम मोटा मोटा प्याज ओर मोटा मोटा शिमला मिर्च टमाटर लहसुन आओ अदरक अदरक नहि हम इस्तेमाल करत खाने मे अदरक अच्छा नी लगत मतलब
हँ कोइ कोइ डालतै
ह त हमके अच्छा नय लगत‌ त‌हम नहीं डालत ओरतसी बात्य कर तू
फेर हल हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर फिर मैगी मसाला सब डाल लेली
हँ पेरस को हम
ओके फिर अच्छे से मिला के जब तक ओ होत रहल तब तक साइड से नूडल्स ले लेली फेर पूरा पानि से ओके छान के रख लेलि
हँ फिर उसको क्या बो हम फिर उसको फ्राई करत मतलब
ओके खोलके उसीमें डाल देब नूडल्स ओके अच्छे से चलाए
आ दपत ह हम सब काटके फिर उसको अच्छे से मतलब फिरइ रह मतलब एक एक चीज फ्राई करत सब एक साथ नी डालत पहले सिर्फ डालत जीरा डालत पहिले हम जीरा डालत फिर उसके बाद जीरा भुणी जाय ने फिर उसके बादह प्याज डालक पहिले हँ प्याज थोड़ा थोड़ा मतलब लाल होइ जाइ न फेर उसके बाद टमाटर डालब टमाटर थोड़ा थोड़ा लाल हो जाइ तऽ फिर उसके बाद ओ शिमला मिर्च आओर जो हरी मिर्च काटत न लहसुन सब तीनो चीज साथ में डालब फिर उसको हल्के हल्के हाथसँ मतलब फ्राई करत अच्छे से लाल फराई हो जाए
हूँ
फेर उसके बाद धीरे से उसमे मतलब सारा मसाला डालब हम अ हल्दी डालत त मिर्ची पाउडर मिर्ची डाला लाल वाला आओर धनिया पाउडर भारत रहल ह फेर उसके बाद जो हमार नुडल्स उबाले हेत न
हं ओ के डाल देही
हम ने थोड़ी देर छोड़त मतलब ऐसे ही
ह
त फिर उसके बाद थोड़ी देर मतलब ब सब मसाला मिक्स
आयल रहलल तऽ ओ के डलली
नहि डाल हँ थोड़ा थोड़ा डालत मतलब ओ बाहर से ह मार्किट वाला जो शौस आवत न
हँ
ओ क्या बोलत की लहसुन का वो जो होयतिय हँ सासो डालत थोड़ा बहुत हम आओर ओ डालके हमथोड़ी देर पकाइ ले फिर उसके बाद गैस बन्द करी देली फिर उसके बाद उसमे धनिया पत्ती डालब हम
हँ
ह फेर खाय तो अच्छी लगथ हुं
हू ह हमरी बहिनिया क त अही पसन्द बा
ह हमारे घररा यही पसन्द ह आओर हमऐसा दूसरा तरीके से बनावत न मतलब खाली ओ प्याज टमाटर काट के उबालके आओर हल्का सा तड़का लगा क दे रही ने उसमे मतलब हरी मिर्च शी लाल अहाँ ह लाल मिर्ची डालत मतलब की लाल मिर्ची कब डालत न पाउडर आओर हल्दी डालत न त कम पसन्द आबत
हूँ
कैचअप वगैरह नहि डालत त बोलत की अच्छा टेस्ट नहि आबत मतलब ऐसा
ओमें से डाल देते है तो अच्छा लगत है
तँ फेर ओजो हार सिलया व जो रहता है न कचो वगैरह ओ डालके बना ह न तो अच्छा लागत खाना मे लेकिन ओ अगर नहि डालत खाने मे तऽ फेरण अच्छा न बनत ओ
ह सदा बनाबल। रहली एक बार तो अच्छा न लागल
हां आओर ओ सब डाल के बनायत ने मतलब लहसुन प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई कर के बनाबत न
तो मतलब अच्छा लगत खाने मे ने तो ओ सब बोलत की खराब बनत ह क अ न लगत हमे
जैसे तो बोलली वैसे एक बार बनायल रहली हम तो सबके अच्छा लागल
बनाए देथ न त खबर नहि ओ लोग के अच्छा टेस्ट न आवत
हं हमरा मम्मी पापा का भी एनिवर्सरी रहल
हूँ
ओ दिन भी वही बनाने एलो
हँ नहि अभी हमारे मम्मी पापा कहावत न से त हम सोच सोच क बनाबत ऐसे ही बनाबत मतलब की कैचो वगैरह डाल के बनाबत तो सब लोक खाय ले पेट भरके
हूं
हं त हम सोच रहे ह ऐसी बनावत सोचत कि हम उ दिन देखत की घर मे पूजा उजा क लेत न तो पूजा उजा करके अथी पास्ता बनाएत खाना नी बनाबत न टेंशन नी रह बस खाना बना
हं एक दिन खाटू श्याम ग ई रहली
हँ अभी देखाक हमे भी
हँ और देखली त माल झूला मुला रहल
हूँ मन्दिर ही मस्त हं हँ मन्दिर भी अच्छी लगत है
हँ
ज दिन हम सोचे रहै कि हम गाड़ी हं
हु अभी देखत की बनावत ह कि नहि बनावत एनिवर्सरी हमारे मम्मी पापा
हँ
कहाँ ओहि ह नहि आवाज नहि आवत है
आबत है
ह कई कई बार नेटवर्क नहि आबत तो दिक्कत रहत फोन मे बात करते करते ही नेटवर्क चली जाय त उसमे
अभी घूमेै गेल रहलूँ खाटू श्याम तो और अच्छा लागस
अभी देखत हम जाय हम कुछ दिन पहिले ही जा गए हे त उधर मन्दिर त अच्छा होल बा हुं दर्शन भी अच्छे से होइ जा
हूं
पर कहाँ करी रही त
सब घुमै रहलै
अच्छा दीदी हम आपको ने बादमे कॉल करत हं
हँ हमको भी काम है बाद मे करते हैं
हँ